हलो, हरे मधव।
ॿियो बढ़िया, कीअं आहियो?
बढ़िया बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया श था कयो?
कुझु न ईअं लेटी पई हम बस।
अच्छा, छा छा क रोटी खाई वतव?
कुझु न अन तई रोटी ठाह कान्हे अञा।
छो न ठाती तव?
जी, हिनए करे न ठाही आ की बस बार कोई चए मैगी क ॾे कोई चए दाल चांवर कर।
अच्छा त हिन दाल चांवर कंदव साढी ॾहेें वजे।
हा हिकु मिंट में थी वेंदा हिकु पासे चांवर हिकु पासे दाल। असांजा ॾाढी लेट खाईंदा आहिन रोटी अञा जैन्स आया ई कानन।
अच्छा शाका किथे रहंदा आयो तां?
असां रहंदा आयूं एम पीअ में रहंदा आयूं असां।
अच्छा।
हा त असां ॾाढी लेट ई रोटी खाईंदा आहियूं दो तीन बजे त सुम्हंदा आहियूं रात में।
अच्छा, हेॾी देर सां?
एॾी देर दे उथंदा बि लेट आयूं ॿारन खे मोकले वरी सुमी पवना आयूं।
अच्छा।
हा लेट वारा माण्हू आयूं, रुटीन ई लेट आ।
हम्म,
ठीक आ, तव्हांजी रोटी पाणी थी वई आ?
ठही वई आ खाधी कान्हे अना कें।
अच्छा तव्हां भी लेट ठाहींदा आहियो
हा सभ गॾु खाईंदा आहियूं न
अच्छा जेन्स अची वया तव तव्हांजां
हा हा अची वया आहिन
ठीक आ ठीक आ ॿियो सभ बढ़िया केर केर तव घर में
अ घर में चार ॼणा आहियूं पापा मम्मी भाउ मां
अच्छा ठीक आ तव्हांजी उमर घणी
असांई उमर वीअ
अच्छा बस वीह साल अच्छा अच्छा ठीक आ त लॻे ई पयो तव्हे ॻाल्हाइण सां की तव्हां हेॾा वॾा ना आहियो
हा
ठीक आ ठीक ॿियो सभु बढ़िया रोटी तव्हां ठाहींदा आहियो हा तव्हां ठाहि
रोटी कॾहिं मां ठाहींदी आहियां कॾी मम्मी ठाहींदी आ मां थकजी पवंदी आहियां न प पढ़ंदी भी आहियां
अच्छा अच्छा
हा त न थी सघंदो आ कॾहिं क बार जे ठाहे वठा मुंहिंजो आ ख़्ररी बस बचो फाइनल ईयर
फाइनल अच्छा अच्छा अच्छा स्कूल में पढ़ाईंदा आहयो
न न न पढ़ाईंदी आहियां
बना के देती हु फिर उसके यहा से खाके आ खाके आ त पैसा दो साठ रुपया
ॿियो तव्हां कॾहिं खा जुड़िया आहियो
असां थी विया आहिन चडा हफ़्तो खन थियो आ असांखे जुड़े
त कॉल अचेव ती वञेव ती
असांजो अञा टास्क ई पूरो न थियो आ अञा चार कॉलियूं बचियल अनि कहा
त घणन घणी अची चुकी तव
असां न तीस कॉल त टास्क में करिणी करिणी आ
असांजी मम्मीअ पंजवीह आयूं ऐं एकवीह कई तई त कंप्लीट थी वयो तस
अच्छा कंप्लीट थी वयो तस
पंजवीह में ई कंपलीट थी वयो तस
अच्छा अच्छा ठीक आ सही आ न हाणे तव्हां यानी की लॻाए नथा सगो तव्हांखे अॼु ईंदव त ॻाल्हाईंदव
केर मां
हा थी वयूं तव न तव्हांजी कालियूं पूरियूं
हा मां ई थी वयूं आहिन अची बि चुकि आहिन
अच्छा ठीक आ अची सघन थियूं तव्हां लॻाए नथा सघो हा न
न लॻाए बि थी सघां करे बि थी सघां अची बि थी सघे
अच्छा लॻाए सघो था तव्हां हिते त ईअ चवन ता भई थी वंञे टास्क पूरो थी वंञे त लॻाए नथा सघो बाक़ी अची सघेव ती।
न न न, मुंहिंजो टास्क ई पूरो न थियो आ।
अच्छा न थियो थव पूरो, अचछा! अा ठीकु आहे
न मुंजी, मा त न ॿ ॾींहं थिया आहिन जुड़ी आं परींह खां।
अच्छा परीह खां, त हेएॾियूं कॉलियूं थी वयूं अथव तहां परीह खां जुड़िया
सत्रहं थी वयूं आहिन
जी जी
ऐं अठ जीअं अची चुकी आहे, नव हे थव, जो तव्हां ॻाल्हायो था।
अच्छा
हम
ठीकु आहे ठीक
तां कींअ, नाम धाम वरितलु थव तहांयो?
असांखे न हरे माधव बाबा जी जो नामदान वरितलु आ।
अच्छा सेम- सेम वारो।
अच्छा तां बि हरे माधव
हा हा, तॾहिं त हरे माधव चयो मांव।
अच्छा तां गुरु पूर्णिमा ते वेंदा आयो?
हाा कल्ह बि सोच्यो हो, कल बाबा नारायण साह प्रकाश उत्सव आ न।
अच्छा, हा- हा!
त तां वेंदव सुभाणे?
सुभाणे त न वेंदासीं असां, बाकि सत्संग त सुभाणे ज़रूरु वेंदासीं।
अच्छा सुभाणे इ्तवार आ न।
संडे ॾींहुं सत्संग थींदो आ न।
तां छा सतना में रहंदा आयो छा?
नहीं नहीं, असां त एमपी में रहंदा आयूं लेकिन शहर जो नालो ॿुधाइण लाए त मना कयो तां!
अच्छा गुरू पूर्णिमा ते त वेंदव न?
गुरु पूर्णिमा ते बि फाइनल कान्हे, छो त कि न मुंजा कटनीअ में ई माइका आन, त न मां हाणे ई थी आई आयां, हफ़्तो खण थियो आ मूंखे।
त फेका अथव तांजा?
हा माइका सांइ जन जे सामने, थोड़ो सो बस दूर आहिन।
मुंजा बि हुते नानाणा रहंदा आहिन।
अच्छा किथे रहंदा अथव?
ते बाबा माधव शाह जो दरबार आ न
जी जी
उते ई सामू।
अच्छा अच्छा
हा असांजे सब सेवा ते आहिन न, मां बि सेवा ते वेंदी आयां, मंगल मंगल ॾीह सत्संग थींदो आ।
अच्छा अच्छा
हम्म, यूथ में जुड़ियल आंया न।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीकु आ ऐं ममी बि वें दी हूंदव न न सत्संग
हा ममी सत्संग ते वेंदी आहे पर सेवा में न जुड़िया ह न
तव्हां भॼन ॻाईंदा आहियो?
भॼन न गाईंदा न छोकी मंगल ॾींहुं जेनस। छोकिरा गाईंदा आहिनि, असांजे सत्संग में माना छोकिरुनि खे आगया न कान्हे।
अच्छा मंगल ॾींहुं लेडीज जेंसगॾु।
हा हा, असांज लेडीस जेंट्स गॾु थींदो आहे ऐं जुमे एहा जुमे ॾींहुं या विस्पति ॾींहुं लेडीज़ थींदो आ।
अच्छा अच्छा, हिते विसपतिींहुं लेडीिस जो थींदो आहे ऐं संडे ॾींहुं न लेडस जेंट्स गॾु थींदो आ।
मोबाइल व-
अ असांजे हिते जीअं मंगल ॾींहुं थींदो आ, जेन्सन जी छुट्टी हूंदी आ। हम
अच्छा अच्छा।
त असांजे हिते मंगल सत्संग थींदो आ। न कर कमु आ मां ॿुधाययो त न तंहिंजो मोबाइल हले हली अच अथां सां। बेकूफी आसांके न पंदी हम्म।
त मम्मी बि कॉल कंदी हूंदव न ह न?
न न, हुन जो कमपलीट थी वियो थसि।
अच्छा तव्हां अलॻि सां, तव्हां अलॻि एड थिया आहियो ऐं मम्मी अलॻि हेड थी आ। अच्छा, अच्छा। ठीकु आ मम्मी फटाफट कंप्लीट करे वरठो अयव।
त मम्मी टाइम बि थ वियो न।
अच्छा हा?
मम्मीअ खे चार ॾींहं, थ वि चारि ॾींहं थी वियसि।
चइनि ॾींहंनि में। असांखे हफ़्तो थियो आहे अञा असां कंप्लीट न करे सघिया आहियूं।
त तव्हां घटि ॻाल्हाईंदा हूंदव।
हा असां घटि ॻाल्हाईंदा आहियूं।
असां वरी लॻाए ॾींदासीं, त तव्हांजी जॉइंट फैमिली हूंदव न?
हा असांजी जॉइंट फैमिली आ पर असां फैमिली ॾाढी घटि आहियूं। चार ॿ असां ॿ हिकु गुड़िया आहे हिकु बाबू आहे ऐं ॿ असां आयूं, ममी जन गॾु आहिनि हा हा। त असां सम्झो पंज माण्हू ई आयायूं।
तव्हां बि सेवा कंदा हूंदव न?
हा असां बि सेवा कंदा आहियूं। जेकी सेवा गुरू बख़षींदा आहिनि, असां उहा कंदा आहियूं।
हम्म, त तव्हां आ सभु गुड़िया बड़िया ड़िया। ह सभु हिन में जुड़ियल आ
हा हा। उहे न वरतलु अथनि पर आहिनि सभु।
हम्म। ऐं मां मूंखे बि ॿ साल पूरा थी विया सेवा में जुड़े।
अच्छा अच्छा।
मां सोचियो पयो मुंहिंजो, हा हा, वेंदा आहियूं त कंदा आहियूं। त मूंखे जीअं मां सोच अच्छा भ हे सभु दरबार पड़़ते आ मतलब ॾह किलोमीटर पड़ते आ।
अच्छा
त मां सोच छो पहिरों मुंहिंजो ॿारहों कंप्लीट थिए त मां पोइ जोड़ंदमि सेवाऊ बाक़ी सत्संग ते त मां वेंदी हुयमि। अ रोटी
अच्छा अच्छा ठीकु सुठी ॻाल्हि आहे न।
त मन हित न वञी सघंदी हुअमि लोकल पर कटनी वेंदी हुअमि जीअ कोई फंक्शन थींदो वरसी सदगुरू। बंद तॾी
अच्छा हा हर हिकु फंक्शन ते वेंदा आहियो तव्हां
हा हा असांजी सेवा लॻंदी आहे न त वेंदा ई आहियूं असां ऐं टीम सभु
अच्छा
जीअ हाणे गुरु पुर्णिमा ते ई वेंदासीं जीअं ऐं वर्सीअ ते त असां परफॉर्म कंदा आहियूं न न मम्मी जो नाम धाम वतल आं
अच्छा
पापा न वेंदा आहिनि ममी बसि वेंदी आहे
अच्छा ठीकु आ ठीक
त मां वर्सीअ ते असां परफोर्म कंदी हुयमि शोभा यात्रा में
अच्छा अच्छा तव्हां कंदा आहियो
हा कंदा आहियूं ॿस सालनि खां कयां थी मां बि तव्हां आया आहियो पिछले बार वरसीए ते
हा मां त वर्सीअ ते ईंदी ई आहियां
त असांजी फ्रॉक वारी ड्रेस हुई न वाइट फ्रॉक पिंक कोट विठी आहे हा हा असांजी बि
अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे
अ
ठीकु छा था चओ
न हुन खां पहिरियों हैलो
हलो हा हा हा हा हलो हा अचे थी तव्हांजी आवाज़ु अचे थी
उन खां पहिरियों साड़ी वारो हुयो थीम असांजी
याने तव्हां याने की उह भाग वठंदा ई वठंदा आहियो हा न
हा हा वठणसां फोर्स कंदा आहिन न वठो वठो वठो पुश कंदा आहिनि हा
अच्छा अच्छा त पोइ तव्हां त हुते रहंदा हूंदव वञी जॾहिं तव्हांखे प्रेक्टिस कंदव तॾहिं न हुते हो कंदव
हा मतिलब जीअं मां पस पले ब जीअं मूंखे टाइम न हुयो त मां नाईं तारीख़ शाम जो वई हुअमि ऐं ऐं यारहीं तारीख़ सुबुह आई हुयमि त असांजो ॾहीं तारीख़ प्रोग्राम थींदो सुबुह जो ॾहीं वरी सुभु शोभा यात्रा निकिरी
अच्छा अच्छा ठीक आहे
त असां त वरी छोकिरनि जो थींदो आ।
अच्छा -अच्छा
अ त असां मतिलबु जीअं न, असां कोई हो कान्हे की प्रैक्टिस करण लाए वंञिंणो आ सभु तुरंत बि सिखी वठंदा आहियंउं।
हा ठीक आ न, हा अॼुकल्ह यी छोकि -किरियूं घर में बि कनि थियूं त ब थी तो वञेंनि न सभु।
हा, अंउ कोई टफ त हूंदो कान्हे कि असांखे सिखिणो पए, बसि ॿ ॼणा कियाल करे वठंदा आहियूं उन्हन जो ॾिसी करे वठंदा आहियूं असांबि।
अच्छा -अच्छा
न त असांजी कोई पहिरियों हली वेंदा फिर स्टेप्स मोकिले छॾंदो आ मोबाइल में कि हा तहां बि सिखी वठो।
अच्छा तहां हुन में भाग वरितो हुअ, कलश यात्रा में।
न -न मां न वतो - -
अंउं तहांजी मम्मी जन वरतो हुयंउं?
केंहे बि न, तहां वरितो हुव छा?
न न असां बि न वरितो हुयोसीं।
हो कंहिंमें हुयो, उहो वर्सीअ में हुयो न।
वर्सीअ में हुयो न।
हा वर्सीअ में हुयो।
भाई जंहिं -जंहिं भाग वरितो हो उहे त भाग्यशाली हूंदा साईं जनि ख़ुदि उन्हनि खे जल पिया ॾियन।
हा - -
नई सामने खां बिल्कुलु पहिंजे हथन सां पिया ॾियन।
हम्म - -
ऐं - -
ॿीहर बि कजो न फ़ोन तहां।
हा -हा कंदीमांव न हा -हा।
हा कजो न मां बि कंदीमांव।
हा तव्हां बि कजो, मां बि कंदीमांव न हा।
तहां नंबर सेव करे वठिजो न भले।
हा हा नंबर सेव करे